हलौ
न नमस्कार आशा करैत छी जे अहाँ स्वास्थ ह प्रसन्न होय आहे ठम एक अहन विषय पर चर्चा करत चाह छी जे लगभग प्रतेक इवा के जीवक महत्वपूर्ण चरण होइत अछि कॉलेज जीवन
बहुत सुन्दर विषय चुनलु वास्तवमे कॉलेज जीवन केवल पढ़ाई के समय नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माणक महत्वपूर्ण दौड़ होइत अछि
बिल्कुल हमरा लागत छै जे विद्यालय जीवन आ कॉलेज जीवन बहुत अन्तर होइत छै
हँ विद्यालय मे अनुशासन बारी रूपसे लागू रहै छै मुदा कॉलेज मे व्यक्ति के स्वयं जिम्मेदारी निभाबे के पड़ै छै
कल ही हम सोचै छलहुँ जे कॉलेज जीवनमे स्वतंत्रताक अनुभव पहिल बेेर स्पष्ट रूप से होइत छै
सही बात हैय विद्यार्थी धीरे धीरे अपन निर्णय स्वयं लेब सिखैत अछि
हमरा लगैत छै जे कॉलेज केवल किताबक ध्यान देबा के स्थान नही अछि
बिल्कुल एतऽ व्यक्ति समाज व्यवहार समबन्ध आ जीवनक वास्तविकता बुझाइ शुरू करैत अछि
बहुत छात्र कॉलेज से पहिले बेर अलग अलग पाथ क्रस्टि भूमिका लोकसभा से मिलत छथि
हँ एहि से सोंचैत आगां बढ़ैत छिय आ व्यक्ति दोसर दृष्टिकोण समझैत लागैत अछि
हमरा लगैत छै जे मित्रता कॉलेज जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पूर्द हिस्सा होइत छै
सही कहलियै बहुत बेर कॉलेज मे बनल मित्रता जीवन भर साथ रहैय छै
कल्हिये हम देखली जे कॉलेज मे कतेको छात्र अपन भव भविष्य लेल बहुत गंभीर होइत छथिन
हँ कियाकि ई समय भविष्यक दिशा तय करबाक शुरुआत होइछ
हमरा लगत छै जे एहि समयमे सही आदत विकसित करनाइ बहुत जरूरी छै
बिलकुल समयक उपयोग नियमित अध्ययन अनुशासन एहि समयमे मजबूत बनैत छै
बहुत छात्र एहि स्वतन्त्रताकेँ गलत ढंग सँ उपयोग करय लगैत छथि
सही बात जँ स्वतंत्रताक संग जिम्मेदारी नहि जुड़ैत व्यक्ति गलत दिशामे जा सकैत अछि
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवनमे आत्मविश्वास उसा बढ़ैत छै
हँ मंच पर बोलनाइ प्रस्तुति देनाइ आ समूहमे कार्य करनाइ व्यक्तिकेँ मजबूत बनबैत छै
तभी हम सोचैत छलहुँ जे कॉलेज जीवन संघर्ष अवसर दुनू केँ संगम होइत छै
बिलकुल एतऽ एक गलती करबाक मौका सेहो रहैत छै आ सीखबाक अवसर सेहो
हमरा लगैत छै जे एहि समयमे अपन लक्ष्य स्पष्ट करनाइ बहुत जरूरी अछि
सही कहलियै बिना दिशा के बिताबल कॉलेज जीवन बादमे पछतावा दऽ सकैत छै
सच कहू त कॉलेज जीवन केवल डिग्री नहि बल्कि भविष्य निर्माण क आधार होइत छै
बिल्कुल हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवन युवा अवस्थाक सबसँ परिवर्तनकारी समय होइत छै
हमरा लगैत छै कॉलेज जीवन युवा अवस्थाक सबसँ परिवर्तन नक समय होइत छै
बिलकुल एहि समयमे व्यक्ति बचपनासँ निकलैत धीेरे-धीरे परिपक्क जीवनक ओर बढ़ैत अछि
कल्हि हम सोंचैत छलहुँ जे कॉलेजमे प्रवेश करिते जीवनक वातावरण बदल जाइत छै
हँ विद्यालयक सीमित दुनियांसँ निकलि व्यक्ति एत्तेक संशयसँ परिचित होइत अछि
हमरा लगैत छै जे कॉलेजमे आत्मनिर्भर बनबाक प्रक्रिया शुरू होइत छै
सही कहलिये विद्यार्थी अपन पढ़ाइ समय आ निर्भय निर्णय सभ स्वयं से सम्भालि सिखैत छथि
बहुत छात्र पहिले बेर घर से दूर रहल लगैत छथिन ई
हँ एहि अनुभव से जिम्मेदारीके भावना बहुत तेजीसँ विकसित होइ छै
हमरा लगत छै जे कॉलेज जीवनमे मित्रता बहुत विशेष होइत छै
बिलकुल एहि समय मे बनल मित्र बहुत बेर जीवनक कठिन दौड़मे सबसँ पैघ सहारा बनै छै
कल्हि हम देखलहुँ जे छात्र सभ घंटा संग बैसी भविष्य पर चर्चा करैत छथि
सही बात है ई तब ओहिमे सपना आकार लेनाइ शुरू करैत छै
हमरा लगैत छै जे कॉलेजमे प्रतियोगिता सेहो बहुत बढ़िया जाइत छै
हँ कियाकी प्रत्येक व्यक्ति अपन अलग अलग पहचान बनाबै चाहैत छै
बहुत छात्र एहि प्रतिस्पर्धासँ घबरा जाइत छथि
मुदा प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के बेहतर बनबाक अवसर सेहो दैत छै
हमरा लगत छै जे कॉलेज केवल पढ़ाई तक सिमीत नहि अछि
बिलकुल एतऽहि व्यक्तित्व आत्मविश्वास आ सामाजिक समाज तिनू विकसित होयत छै
कल्हि हम एक छात्रके मंच पर भाषण दैत देखलूँ
अ अनुभव भविष्यमे बहुत उपयोगी साबित होइ छै
हमरा लगैत छै जे कॉलेज के समय प्रबंधन सिखनाइ बहुत जरूरी छै
सहि बात जे समय व्यर्थ गेल तै अवसर सेहो हाथ से निकल जाइ छै
बहुत छात्र शुरुआतमे पढ़ाइके हल्का रूपसँ लैत छथिन
मुदा परीक्षा नजदीक आबै छै तो तनाव अनुभव करै लगै छथिन
हमरा लगैत छै जे नियमित अध्ययन आदत बनाबैक चाही
बिलकुल छोट छोट दैनिक प्रयास अन्तिम समयक दबाव कम करैत
कल्हि हम देखली जे केतको छात्र केवल मनोरंजन मे दे बेसी समय दैत छथि
आ स्वतन्त्रता संग संतुलन नहि रखल जाइ तऽ नुकसान निश्चित अछि
हमरा लगैत छै जे मोबाइल आ सामजिक माध्यम सहो ध्यान भंग करैत छै
सही कहलियै बहुत विद्यार्थी अनजानेमे घंटों समय गवाँ दैत छथि
कॉलेज जीवनमे शिक्षकक भूमिका सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइत छै
बिलकुल एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थीक सोच बदली सकैत छथि
हमरा लगैत छै जे प्रश्न पुछबाक आदत एहि समयमे विकसित होयबाक चाही
हँ जिज्ञासा ज्ञानक सबसे पैघ आधार होइत छै
बहुत छात्र केवल परीक्षा पास करबाक लेल पढ़ैत छथि
मुद्दा वास्तविक शिक्षा तखन अछि जखन ज्ञान व्यवहारमे उपयोग हो
हमरा लगत छै जे कॉलेजमे पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण स्थान होइत छै
सही बात शान्त वातावरण मे अध्ययनक आदत भविष्यमे बहुत मह
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे एहि समयमे सही मित्र चुनाव बहुत जरूरी छै
बिलकुल संगति मनुष्यक आदत आ सोच दुनू बदलि देैत छै
अच्छा मित्र प्रेरणा रतित छथि
गलत सगति धीरे धीरे लक्ष्य से दूर कऽ दैत छै
हमरा लगेत छै कॉलज जीवन मे असफलता से बहुत कुछ सीखऽ लेल भेट छै
हम हर असफलता सुधारक अवसर बनि सकैत छै
बहुत छात्र एक बेर खराब परिणाम बाद निराश भऽ भइल जाइत छथि
मुदा जीवनमे एक परीक्षा अन्तिम सत्य नहि होइत छै
हमरा लगत छै जे कॉलेजमे आपन रुचि पहचानबाक मौका भेटत छै
बिलकुल ककरो कला मे रुचि होइत छै ककरो विज्ञानमे ककरो व्यवसायमे
कल्हि हम देखलहुँ जे कतको छात्र पढ़ाइसँ दोसर कौशलसँ बहुत सिखत छथि। हेलो
हेलो
काल्हि हम देख हलो
हु हु बोलो बोलो
कल्हि हम देखली जे कतेको छात्र पढ़ाई संग दोसर कौशल सेहो सीख रथ छथि
ई बहुत नीक आदत छै बहुमुखी विकास भविष्य लेल उपयोगी होइ छै
हमरा लगत छै जे स्वास्थ्य पर ध्यन देनाइ सहु जरूरी छै
सही बात अन्य नियमित दिनचर्या धीरे धीरे शरीर कमजोर करै छै
बहुत छात्र रात्रि भर जागी के पढ़ाई करैत छथि
मुदा संन्तुलित निंद बिना मनक क्षमता कम भए जाइत छै
हमरा लगत छै जे आर्थिक कठिनाइ सेहो बहुत छात्र अनुभव करैत छथि
हँ कतेको विद्यार्थी सीमित संसाधन में बहुत संघर्ष करैत छथि
इहे संघर्ष व्यक्तिके मजबूत बनाबैत छै
बिलकुल कठिन परिस्थिति चरित्र निर्माण करैत छै
हमरा लगत छै जे कॉलेज जिवन में प्रेम संबंध सेहो शुरुआत होइत छै
हँ मुदा भावनात्मक निर्णय को समाज कई लेबाक जरूरत रहै छै
बहुत बार बेेर अभावनात्मक उछलन पढ़ाई मे प्रभावित करैत छै
सही कहलीय संन्तुलन बनने रखनाय बहुत जरूरी अछि
हमरा लगत छै जे एहि समय मे परिवारक महत्व सेहो प बुझा से आबत छै
बिलकुल घर से दूर रहला पर माता पिता के मेहनतक एहसास होइ छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे कॉलेज जीवन जिमेदारी सिखबैत छै
हँ व्यक्ति धीरे धीरे समझैत अछि छै जे भविष्य खुद बनाबे पड़ैत छै
बहु छात्र एहि समयमे अपन सपना तय करैत छथिन
सही बात एहि समय लेल गेल निर्णय जीवन बदलि सकैत छै
हमरा लगत छै जे डर छोड़े नवा चीज सिखबाक साहस होयबाक चाही
बिलकुल बिलकुल विकास हमेशा आराम क्षेत्र से बाहर निकला पर होइत छै
कल ही हम एक बात सोचलू कॉलेज जीवन वास्तवमे प्रयुक्त साला चेेकबा अछि
वाह ई तो बहुत सुन्दर विचार छै एतय व्यक्ति अपन व्यक्तिके गढ़ैत छी
हमरा लगत छै जे अनुशासन बिना प्रतिभा अधूरी अछि
हँ निरन्तर मेहनत प्रतिभा के उपलब्धि पे बदलैत छै
बहुत चा छात्र समय रहत अपन क्षमता नाहि पहचाने प एक पर्व एक छथि
ओ मुदा आत्मचिन्तन व्यक्तिके सही दिशा देखबैत छै